हेलो
नमस्कार काजल कोना छी
नमस्कार नेहा हम ठीक छथि अहाँ सुनाइ कोना छी
हमर ठीक छी आइ की काजमे व्यस्त छी
काजल आइ हम शाही पनीर बनबाक सोचल रहल छी साँझे मे
वाह शाही पनीर तऽ हमर मन पसन्द व्यञ्जन अछि कोना बनाओल जाइत छै
हमनीके सोचल अथि कि अच्छा से बनाबैके छथि
जरूर हमरा सेहो सिखै अछि
अच्छा ती आ पहिने सामग्री तैयार पहिने सामग्री तैयार करय पड़ैत अछि लगभग दू पच्चीस पहिले लगभग पच्चीस ग्राम पनीर छथि अदरक प्याज टमाटर काजू म
अच्छा तकर बाद की करत छी
पहिनेे काजू के गरम पानि मे दस मिनट भिजा दैत अछती
ठीक छै
तकर बाद प्याज और टमाटर काटि लेते छी कड़ाही मे थोड़ा तेल डाल के प्याज सुनहरा
देल जाइत छै
अदरक लहसुन मसाला पीस छथि
फेर टमाटर
आ किया टमाटर दे के होइ छै धीरे
काजू की करैत छी
बिजोयल काजू के टमाटर साथ पानि मे चिकवावन पेस्ट बनाव
शाही पनीर के स्वादिष्ट बनाबते छै ने
अ ठीके बिलकुल एहिसँ टेस्ट आ मसालेदार बनत छथि
तकर बाद
कड़ाहीमे फिर फेर थोड़ा तेल लैत छी जरा पकौड़त अथि छी आ ओहिमे तैयार पेस्ट दैत दैत अछि
मसाला कखन पड़ैत अछि
मसाला पड़ैत अछि थोड़ा देरी भुजबाक बाद
ग्रेवी जब बेसी गाढ़ा भऽ जाय तऽ
ग्रेबी जब बेसी बढ़त तनी
पनीर के सीधा दे दै छी
मसाला पेस्ट अचानक भुनल छथि पनीर देबैत छथिन तखन थोड़ा पानी दे सकैत छी
छी
अहाँ पनीरके चोकोर टुकड़ामे काट के अजवाइन दैत छथि हँ सुनत अछि
क्रीम कखन दैत छी
ओकरा बाद ऊपरसँ थोड़ा गरम मसाला छिड़कैत दैत छी ओ ओके बाद क्रीम देबाक चाही
शाही पनीर संग की नीक लगैत छै
हँ नीक सब्जी सब्जी छै बनाबक ओकरा बाद खाइत छथि
आह हा का बात सुनी मन भेल जाइ शाही पनीर बनाबी
नान रोटी पराठा आ जीरा राइस संघे बहुत स्वदिष्ट लगैत अछि अवाज पहुँचत अछि हेलो हेलो हेलो
जरूर बनाउ बहुत कठिन नहि छै हेलो हेलो हेलो ह नेहा अहाँ के आवाज आबत
धन्यवाद। काजल आप बहुत सरल तरीका से बुझेलहु।
कोनो बात नहि बनाउ आ फिर बताउ कोना बनावल कोना बनल अहाँके आवाज जायइत अछि।
हेलो
अवश्य आब हम चलैत छी।
ठीके छ अ फिर भेट होयत। सुनैत छथि।
ह्म्म
अहाँके आवाज जात छथि।
नमस्कार काजल।